कि हँ की हाल चाल अछ हेलो।
हूं, बढ़िआँ छै अपन कहियौ, हलो, हँ, कहियौ अपन।
हँ, मिलाजुला कऽ चलि रहल छै आओर सभ नया ताजामे कहियौ।
नया-ताज़ा मे कोनो विशेष तऽ नहि लेकिन हँ, एकटा के जे आ विचार मे जे छी जे कनि काल्हि जे कहने छलहुँ तऽ ओहि दिन तऽ नहि भ्रमण कऽ सकलहुँ आइ भ्रमण करै लए जायब।
आ ओ जे ओहि दिन कहलहुँ कि बलिराजगढ़ के बारे मे अपने जे जानकारी देने छलहुँ एतबो की केना ओकर त आनन्दवला गपशप हमरो हमरो जे सुनलहुँ तऽ मोन एकदम बुझियौ कि लागल सुनि कऽ पूर्ण जानकारी नहि छल ।
ओतूका भाँज हम लगेलहुं हें लेकिन आइ भ्रमण पर निकलब हम। । साँझ तक अएब ओतूका भाज । हमरा लागल हन की। । जे पुरातात्विक तऽ जते कोई छै जे आयल छलथि एहि बीच तमे
ह- हँ- हँ। ।
ओ खोज कयेलथि हन एहिसभ चीजके ।
अच्छा। ।
आ बड्ड सुन्दर चीजसभ हुनका भेटलनि हेँ ।
वाह बहुत। ।
जानलियै जे हमरा भाँज लागल ह । एतुका जे स्थानीय लोकनि सब जे छथि हुनका से। ।
तऽ यदि ओतुक्का ओतय जाय कऽ अहाँके जे अथि हुए । विचार हुए पूर्ण वि । विचार भऽ जाय कि हम ओतऽ जायब । तऽ एक बेर सम । परर्के जे छै । जाइ । काल मे हमरो- सब । क लेल जे ।
निश्चित, निश्चित अहाँ सँ सम्पर्क कऽ लेल जाय ।
येइ हिचकी हमरो आबय छै। तेँ बहुत मोन जे भऽ गेल हे तय अथीसभ सुनि कऽ जे पूर्ण नहि छलए ओहि समयमे एतेक जानकारी हँ आब जानकारी भेल हे तऽ। कनि उत्सुक भऽ गेलहुँ हेँ। जाइके हँ । हेलो ।
हँ- हँ बड़का छहर देवाली जे होइ छै ।
ह्मँ -ह्मं ।
धरा खीराा कहल जाइत छै । ओ भेटलै ओकर अवशेष भेटलै। चले ह ।
ओ सुनै छियै कतेक दिन सत्रह- सए एकड़मे कतेक एकड़मे छलै -बीघाके अहाँ कहैत छै तऽ। ततेक -मे ओकर अथी छै।
लगभग एक सए छिहत्तर एकड़ में जे छै ने मने एक सए छिहत्तर बीघा के लगभग मे प। पड़ल बड़का विशाल के लागै छै एक सए छिहत्तर बीघा तक समय कम नहि भेलैो बड भए गेले।
बहुत भेलै एक सए छिहत्तरि बीघा जे भेल बूझलियै बीस बीघाके जे भेल एक एकर भेल ने ।
हँ बीस बीघा क लमसममे ।
हँ- हँ -हँ वाह -बहुत ओेक ओतऽ -भेटलै। ओकर बाउंड्री अथी छहर दिवारी ।
छहर देवाली भेटल लोक किला भला ।
ओ ।
ब कह दन सुोनू ओ हँखर खुदाइ चलि रहल छै सबटा पुरातात्विक विभाग के सब गोटे आयल छथि साहेब सभ आयल छथिन तऽ ओतय कनि सुरक शिक्षा कर्मी सबके सेहो रखलखिन ओतऽ देने छथिन आ देखरेख के लेल कारण जे एकटा ऐतिहासिक धरोहर
मिथिलाके नीक पर्यटक स्थलमे भऽ जायत ओ
बहुत सुन्दर भ जायत जों सरकार सब एहि सब चीज पर ध्यान देथिन पर्यटन मंत्री सब तऽ बड्ड सुन्दर जगह भ जेते ई पर्यटनक के लेल
वाह बहुत सुन्दर ई तऽ तऽ जायके यदि विचार हुए उम्हर त ओतऽ चलब आ ओतऽसँ जे छै ने सखरा भगवतीके जे अथी अछि से नजदीके सुनै छी अछि
हँ बड नजदीक छै
हँ तऽ सो हँ सुनै छै ओहि साइड मे छै लोक जे बॉर्डर के जे एरिया अछि तऽ अहाँके ओ उ नजदीक अछि तऽ आइ हुए या काल्हि हुए प्लानिंग मतलब विचार विमर्श कऽ लिअ
विचार आइ केने छी जे आइ ओतय घुम केे तऽ आबी
ह आय आत लेट ट नहि भऽ जाय त एहिमे मतलब
एक दिनमे
एक दिनमे दुनू जगहके यदि भ्रमण कऽ लेब तऽ से नहि सम्भव भ सकै ई ने सकी ने
सम्भव तऽ भऽ सकैत अछि मुदा अगर हम दुनू ठाम पर ध्यान देबै तऽ ई हेतै जे ई विशेष कऽ कऽ जे हम जा रहल छी बलिराजगढ़ बला ओ तऽ किछु किछु देखयके लेल भऽ सकै समयके अभाव के कारण छूट जायत
चूँकि हम जे प्लान विचार केलहुँ हे से। केओ अहाँ जखन चल चलउ एके साइड दुनू एके । बगलमे जे मतलब क्षेत्रकेमे । अछ । तऽ। जैतहुँ तऽ ओतऽसँ किछु दूरमे परसखा भगवतीके दर्शन सेहो भऽ जैतै
ठीक छै त इहो बिचारू उत्तम अई रात्रि पहरतक आबि जायब
कूल के त बहुत विशेष मतलब बारेमे- सुनैत छियनि बुझलियै तऽ जतहुँ तऽ एक बेर निश्चित रूपसँ दुनू आदमीके ओ सौभाग्य प्राप्त होइत जे भगवतीके दर्शन होइते।
निश्चित- निश्चित हँ तऽ तहन तऽ उत्तम विचार अछि तहन आ चलब दुनू ठामसँ भ। कनी समये लगतै ने ।
भोजन भात कऽ के जे । ओरे । ज। निश्चित रूप से ओ सुन्दर- सुन्दर। मिथिलाके भोजन सबहर भेटैया ह । तऽ भोजन भात करैत । घुमैत फिरैत । कोशी महासेतुकेँ देखैत ओम्हरेसँ कोशी महा ओम्हरेसँ घूमिके क्षेत्रमे कोशी महासतु होइत हम अहाँ । तऽ जदि ई विचार ।
ई विचार उत्तम अछि अपन सवारी । तहन तऽ कोनो चिन्तााक के विषय छै ने जतऽ महना ततऽ रुकैत घूमैत फिरैत छलहु ।
हँ बस -बस तऽ नीक लागत मतलब ।
बड् सुन्दर विचार भऽ गेल हन तहन तऽ आइयए । ठ स भाव आवी ।
हँ तऽ तै वहाँ सम्पर्क करैके मूल कारण इएह छलै बुझलिए। जखन जे अहाँ तऽ हम सम्पर्क केलहुँ हेँ । ओकर चूँकि अहाँ । घुम फिरे मे अत्यंत मतलब घुमे फिरे के प्रेमी छै। छी ।
हमरा तऽ बड नीक लगैत रह जगह -जगह पर कही जााकऽ ओतुका सूचना लेना है घुमनाइ फिरनाइ ।
जगह घुमै छी ते ई ते -तें अहाँस सम्पर्क केलहुं कि अहाँ सग यदि कतहु कतौ रहब हमहुँ । ह ।
हँ ।
तऽ एकटा अलग टाइपके- दुनूके हैत ।
निश्चित निश्चित छै किी हमरा ते धाम ते तेकते रहै छै कतय कतय नीक चीज लोक जेना बगुला माछ के नहि तकैत रहे छै पानि मे कतौ मड़ीियल गत घीच
वाह -वाह -वाह हँ -हँ- हँ -हँ निश्चित हँ ।
बेटा रह जा के । तऽ प्रत्यक्ष रूप से अपना आँखिक से देखियए । जे हँ ई चीज भेटलै हन अपनो मिथिला मे एना छै अपननो भार तक कोनो कोनमे इ सब चीज निक
ह हू हू हू हू मिथिला क्षेत्र तऽ ई छै
अलगे अनुभव आओर आनन्द छै ओहि चीज के
मिथिला क्षेत्रके तऽ इतिहास सबवल सभदिन रहबे केलैएेँ हू दे भइ ते ई ते छैहे एहि क्षेत्र मे एक से एक घूमे फिरे वालला जगह सब अछि बझलिय आ घूमि फिर के त एकटा अलग टाइप के के बनै छै बुझल एतऽ ज्ञान हँ हँ
ई जे छर देवाली जे जे खुदाइसँ जे भेटलै हे
ओ हँ हँ हँ ई बलिवाजकेटमे
ह ई क समय के छियै ई अहाँके मर जे करल जे छलथि चन्द्रगुप्त मौर्य ज पहिल जे बनल जाइ छलै हुनकर समय मे शंग काल ल कुसाण काल के ई सब के समय मे गुप्त से जुड़ल छै गुप्त काल के समय के छै आब बुझियौ एते हजार पाँच हजार साल पहिलुका जे छै ई सब जे छै ीस चारि स बर्षा पहिलुका तऽ नहि जी
हू हू हू हू ह ह
आओ सह देख क ओहि समय
निश्चित रूपसँ एहन जगह पर जेलासँ ज्ञानवर्द्धन हयैत बुझलियै बहुत किछु बुझय लए भेटत एति, एकर ऐतिहासिक सन्दर्भ की रहल छै। से हमरा अहाँके। बहुत किछु के। कारियो भेटत, और निश्चित रूप से एहन- एहन जगह पर जे जेयबाक चाही। आ चूँकि अहाँ अहाँ अहाँ घूमे फिरे के प्रेमी लोग छी ल अहाँ के वार्तालाप जे होइया आ अहाँ से जे वार्ता करे छी ते मोन बुझियो क खनहन भ जाया ई सबसे। सुन कऽ। बुझलियै, ई सब आओर हमहुँ कहलियै ई बीच मे अहाँ संगे। अ कत्तो- कतौ घुमी। से। एकटा विचार भेल। तऽ आइ कहलियै, कि अहाँके फोन करी कि बलिराजगढ़ के चर्चा। जे अहाँ कयने छलहुँ किछु दिन पहि पहिने। तऽ ओहिमे। त अलग टाइपके मतलब हमरा बारे में जानकारी लिअ लगलहुँ। ह तऽ मोन में। एकटा अलग टाइप के भेल बात की निश्चित रूप से चली दुनू।
मुू कूत कम। उद्ववेग लागि गेल जे, हमहुँ कनी घुमि-फिर के आबी।
बिल्कुल बिल्कुल हँ हँ निश्चित- निश्चित हँ।
हँ तऽ चलू तेन दुनू गोटे ओतयसँ घूमि-फिरि कऽ आयब, देखियौ हम तऽ कखन ई सोचै छी उएह दिनसँ।
त होइत सखरा भगवती होइत हमसभ आ ओहि साइड। से एक आदमी बतेलैथि। तऽ मित्र छलाह कि ओम्हरे। से होयइत अहाँ कोशी महासेतु के सेहो अहाँ जाके ओतऽ रस्ता। छै उम्हर से जखन हँ, त ओतऽ जाके बाज। पेजी शायद उद्धघाटन। केने छलाह प्रधानमंत्री छलाह। ह शायद उद्धघाटन केने छलाह, बहुत बड़ी महासेतु। कोशी पर बनल अछि। लिय से देखैत। अजुका जे घुमनाई- फिरनाई रतह एहिमें विचार अहांक। ह केहन अछि से।
न-न उमच निश्चित रूपसँ सङ्गे छलहु ।
हँ- हँ ।
हँ हमरो एकटा संयार । भेट गेलहु ने जे कम से कम असगर मोन जे रहै छै लोक के नहि होइत रहे छै कखनो किछु मोन व्याकुल भऽ जेतै लेकिन सगे मे रहबै तऽ हा ठीठी होइत रहतै आ घूमे फिरे मे एक अलग प्रकार से आनन्द एतै ।
हँ -हँ बिलकुल- बिलकुल ।
ह निश्चित अ जे छै से जेबै। करबैइ की। आ देखियौ ने ई चीज जहिया। हम सुनल ये अभाज जे लगेलहु हम सोचे छलियै जे बच्चा मे छठा सदमा आठव के के कक्षा मे । हम पढ़ै छलियै । एना चीज सब गुप्त काल के समय के बनल छै । आ शोभा्य ई अछि । जे अपना आँखिक । से लग मे देखबै ।
ह्मँ्म ह्मँ्म ह्मँ हँ ह्मँ नहि नहि बहुत नीक बहुत नीक हमरा तऽ अहाँके ई घूमय फिरैके जेके प्रति जे एकटा अछि अहाँकेँ आ एहन- एहन जगह ऐतिहासिक जगहपर घुमलहुँ ओकर बारेमे जानलहुँ बुझलियै ओकर बारे ओकर महत्वके बारेमे जानलहुँ। ई जे अहाँसँ गप्प करैत छी आ सुनि कऽ हमरा मोन तऽ बुझियौ तऽ एकदम अति प्रसन्न ।
हँ किताब सबमे जतेक चीज सब पढ़ने छ । तऽ किछु -किछु जगह पर घुमि फिर के एलं हन क कि कहली प्रत्यक्ष रूपसँ हम अपना आँखिक से देखबै । य ओतुका आब के। समय के व्यवस्था की रहि गेलै हेँ । ओहि समय के की सब छै जे । किछ ने किछु । अवशेष तऽ हेतै ।
आ ओकर बारेमे जे जखन -जतेक जानकारी छै आ ओकरा यदि हम -जगहपर जा कऽ यि देखैत छियै तऽ एकटा अलग टाइपके ओहिके ।
ओ जते सूचना जानकारी सब । त सेहोहो भेटै छै ।
भे भेटैत छै -भेटैत छै प्रत्यक्ष रूपसँ अहाँ ओ हनका -देखबै तऽ एकटा अलग आनन्दो भेटैत छै -एकटा अलग आनन्दो भेटैत छै । ओ -ओ जगहपर मतलब गेलेलाके बाद जकर ऐतिहासिकके सन्दर्भ अहाँके बुझल अछि आओ ओकर महत्व। के बारे मे अहाँ बुझल आ ओ जग पर पहुँच छियै । तऽ अहाँके । एकटा मन एकटा अलग टाइपके आनन्दित होइ छै तऽ ईसभ चीज तऽ होइते छै । बझलिय आर। एहिके प्रति अहाँके जे प्रेम अछि देखै छी -मतलब एहन -एहन ऐतिहासिक जगह। पर जाय के बुझे के प्रति जे अहाँके हम देखै छी से सुनै छी तऽ हमरा।
हम बडड हम तऽ ठोकैत रहै छी । कहलहु ने जे बगुला जेना तकैत रहे छियै। कत कोन चीज निकल